हलो।
हलो। आवाज़ जथी। हलो। हलो। हलो। हलो।
हलो। आवाज़ अचॉ ती? हा हलो। हलो।
हा आवज़े थी?
हा हा आवाज़ अचे थी। हलो।
हा हलो।
आवाज़ कट्जे थी हलो। हा हलो।
हा त चईपी।
हा हा अचे थी अचे थी।
झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
त असां अॼु ॻाल्हायूं था त्योहारनि जे बारे में त सिंधी त्योहार त। तवां अॻां पतो ई हूंदो त कहेड़ा कहेड़ा त्योहार तांखे पतो थव सिधियुन जा।
जीअं चेट्री चंड हूंदो आ गुरूनानक जयंती। तिजड़ी हूंदी आ हे सभ कीअं खोड़ सुठा सुठा। त्योहरसां हिन में सभिन खे वणंदा बि आहिन और ख़ुशी। सभ मञंदा बि आहिन हिकदम एक्साइटेड हूंदा आहिन सभ ॾणा।
हा त असांजे हिते बि चेट्री चंड ॾाढी धूम सां मन्हाइजंदो आ। जीअं की चेटरी रचणो ई हूंदो आह त ट्रे दिहं अगै। प्रोग्राम चालू थी वेंदा आहिन क के भई ॿारन जा डांस जा प्रोग्राम थिया। आनंद मेलो थियो हिन आनंद मेले में। सभ सिंधी खाधो थींदो आहे सभ सिंधी खाइण जा आइटम रखंदा आहिन पोइते सभु माण्हू। जमा थींदा आहिन।
हा असांजे हिते बि अलॻ अलॻ एक्टिविटी थींदियूं आहिन डांस आ अलॻ प्रोग्राम। की आ संगीत आ लेडीज संगीत बि रखंदा आहिन हिनमें झूलेलाल जयंती में। वरी पो जीअं गुररुनानक जयंती आ हुनमें बि ईअं सुबुह कीअं प्रभात फेरी वग़ैरह बि कढंदा आहिन। पो ईअं सुबह साण। सॿ लेडीस जेंट्स सॿ मिली करे वेंदा आयन और खो़ॾ मज़ो ईंदो आ ईअं।
हा त तवां कॾि प्रोग्रामन में भाग वठयो आ।
हा वठो आ न।
हा पो तां शा-शा प्रोग्रामन में भाग वठयो तव।
मां-मां न वरतो मुंजे भा खे वठरायो आ जीअं गुरूनानक जयंती हुई त हुनखे असां हिक कैरेक्टर ॾिनो होयो हुन कैरेक्टर में हुन वञी करे अॻते हीअं ॻालायो होयो। सिंधी में हुनजे बारे में तेंय बारे में ॿुधायो होयो।
हा ॿारन खे अॻते करण ज़रूरी आ और तांखे पतो हूंदो अॼकल ॿारन खे ॾाॾी सिं ह ॾाॾी घट ती ॻालायां तां ॿि प्रयास कयो अगर की ॿारन खे सिंधी सेखायो।
हा उहो ई हिनजे ई प्रयास में आयूं असां ॿि हिन करे हुनन खे पार्टिसिपेट वठण लॻंदा आयूं असां जीअं हो अगते वधन। उते वधंदा तॾी उनन खे सिंधी सिंधी छा हूंदो आ सिंधी माणू छा हूंदा आयन उह सॿ समझ में ईंदो।
हा मां ॿुधयो आ तां टीचर आयो।
हा मां टीचर आयां न।
हा त तां ॿारन खे अगर सिंधी ॿार अचे तां हुनन सां सिंधी में ॻालाईंदा कयो भले तां। खायो इंग्लिश में लेकिन ॻालाइण मल सिंधी में ॻालाईंदा कयो त ॾाढो सुठो रहिंदो।
हा उो नढे ॿारन खे वैसे वी ॿी लैंग्वेज समझ में न ईंदी आ न पो जेका सिंधी हूंदा अन। सिंधी में कनवसेशन कंदी आयां मां जीअं हुन ॿार खे समझे और पयों। पैंयों ॿार हुनखे ॿार पाण वांगुर लॻंदो आ की की हेह असांजा ईअं आयन त पो उ कीअं हिरी वेंदो आ न ॿार सां।
सही आ हा हुनन सां कनेक्ट करण ॾाढो ज़रूरी आ।
ज़रूरी आ हा त पो क कनेक्शन ठही वेंदो आ। हिक बार तां हुनन जी लंग्वेज में ॻालादव सिंधी आ सिंधी में ई ॻालदव त कीअं। उ मिलजे बिनिन ना पाण सां।
हा सई आ ऐं हुन खां बा दाणे जीअं चेटी चंड ते त धूम मचंदी मंच मचंदी आ हुन खां बाद पो वरी होली ईंदी आ। त होली ते ॿि ॾाढो मज़ो ईंदो आ होलिका जलाईंदास रोट प चाईदासीं
हा सॿ ॼणा रात ईअं। ॿार वग़ैरह मिलंदा आयन होलिका जे टाइम ते हुते सॿ गेम्स वग़ैरह ॿि खेॾंदा आयन। हुनमें बि
हा त होली। अॼकल त हाणे इवेंटन ॼो थियो आ ॾाढो त हाणे ॿार-ॿार सॿ इवेंट में हली। त उनन हुते मज़ो ता करे अचन स्विमिंग पूलन में। ॾाढी मस्त मज़ो ईंदो आ हुनमें ॿि।
हा खोड़ मज़ो कंदा आयन अॼकल खोड़े थी वयो आ त्योहारन जो जीअं सॿ ॼणा अॻते खोड़ था वधन हिनमें अलॻ-अलॻ। कंडदा वञन। कुछ ज्यादा न ॿि पहले कीअं खोड़ो हेॾो न कंदा होआ पर हाणे अॼकल कीअं। थोड़ो जादा ई एकविटी वठण चालू करे छड़ियो तन सुन्न अन।
चेटीचंड ते भंडारो थींदो त तांजे हिते। पो दॿो पाए खणी ईंदा आयो तां दॿो। फायर ईंदा तव तांखे।
दॿो पाए बि ॾींदा आहिनि या त पार्सल बि मोकिलींदा आहिनि घर असांखे।
अच्छा बढ़िया तव तव्हांजो त, असां दॿो खणी न ईंदा आहिनि, चैंदा आहिनि हुते वञी खाई अचो बसि।
हा या इएं त ह न असांय त त मस्तु घर ओर सुविधा आहे घर पहुच असीं करे ॾेई वेंदानि असांखे।
हा छोकी छा आहे हाणे सिंधी सभु ॼणा थोडी न घर मां निकिरंदा। हे दॿो ॾियणु खपे न ज़रूरी आ न दॿो ॾियण बि।
हो बि न, हा न, ईअं अ चवणो पवंदो हिकु ॿारि करे के तव्हां बि करायो हीअं। हुते बि करायो करके जीअं सभिनि जे घर पहुचे न, सभु ॼणा सुगुन त करनि न कम से कम
हा, महाप्रसाद रखंदमि त सभिनि खे खाराइणु ज़रूरी आ न इएं।
हा हो त आहे न। कंदासीं इने बि दरख़्वास्त कंदासीं, जीअं तव्हांजे हिते बि अचेव।
हा, ॿियो हाणे होली थी वई, त तिरमूरी मना ईंदा आहियो तां?
हा, तिरमूरी असांजे घर में की एॾो कुझु न हूंदो आ, पर हिन में असां तिर लड्डू वग़ैरह ठाहे करे खाईंदा आहियूं।
ॼेको टेस्टी हूंदो आ, और ॿार कीअं ॿार कीअं पतंग वग़ैरह उॾाईंदा आहिनि त हुनमें ई मज़ो अची वेंदो तन हुननि खे।
हा, सही आ, तिरमुरी ते हुजे या भई कहिड़ो बि ॾिण वार हुजे हुन ते, चईंदा आहिनि नियाणी लाइ कढण ॾाढो
ज़रूरी हूंदो आ, हा। त हुन ते नियाणी लाइ बि कढंदा आहियूं, अलॻि अलॻि ठाहे करे जीअं त तिरमूरी ते मेन कीअं हूंदो आ, पुलाव ॼेको ठहींदा आहिनि मेन।
हा, तिरमूरीे ते पुलाव ठाहींदो आ पुलाव चणनि जी दाल थी वई। हुन सां तिरं जी लाई थी वई, कुझु मिठाई विझी करे, पैसा विझी करे, थोरो फ्रूट विझी
फ्रूट विझंदम हा। असांजे हिते बि इएं कंदा आहिनि, सभु ॼणा मतिलबु की रिवाज ई इएं करणु सही हूंदो आ हिकु ॻाल्हि।
हा, ॾाढो सुठो हूंदो आ नियाणी खे ॾियण चाहींदा आहिनि त हर त्योहार ते थोडो बि ॼेको पाण ठाहे त माण्हू न्याणी खे ॾियणु ज़रूरी आ।
नियाणी खे सुगून कराइबो आ थोडो बहुत सभिनि मां, ॼेको बि पाण खांदो हुन मां उहो बि हुनखे बि खाराइबो आ।
हा
हा
ॿियो ॿुधायो?
हा, ॿियो तां हिते गुरुनानक जयंती में छा छा कंदा तव?
गुरुनानक जयंती ते असां हिते त ॾाढो सुठो थींदो आ। छोकी असां हिते जे रोनक का दिवालीअ जो चंढ लॻंदो आ त असां हिते पंजाबीनि जो गुरुद्वारो चणे करे, असां हिते डेली किर्त किर्तन, सुखमनी साहिब अऊं अलॻि अलॻि प्रोग्राम हुते थींदा आहिनि। जीअं हाणे ॿारनि खे, नंढे नंढे ॿारनि खे गीत सिखाएजा वेंदा आहिनि, त मां बि पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट वठो हुयो पिछले सालु, त पो मूंखे बि गीत सिख खाए करे पो बढ़िया, असां न हिते गातो हुयो गुरुनानक जयंती ते पो सभिनि ॿारनि खे भेदभाव न करे करे सभु सभिनि खे गिफ्ट ॾिजदाईंनि आहिनि, भई मां वॾी हुअमि त बि बि मूंखे बॉटल गिफ्ट में मिली हुई।
अरे वाह, केॾो सही।
हा, त भई हुते इएं भेदभाव न थींदो आ।
असां हिते बि कीअं कंदा आहिनि, पर एॾो कीअं हीअं जीअं असां पंजाबी माण्हू कोनि न त हिकदमि एक्सटेंड हिंअं न हूंदो आ करिके सभु, प्रोग्राम्स वग़ैरह हेॾा सारा थियनि। पर फिर बि खोर सुठे सां कंदा इनि। जीअं ओ थिंदियूं इनि, झाकियूं ठाहींदा इनि माण्हूं सभु। ॼणा अलॻि अलॻि हुनमें
हा।
हा हा, हुनमें वरी सभु लेडीस वग़ैरह वेंदियूं अनि, डी जे वग़ैरह बि घुराईंदा इनि सभु नच नचंदा कंदा इनि, हिकदमि ईअं ख़ुशी सां, जीअं दिवाली कीअं हूंदी आ, तीअं सम्झो
सुबुह जो ईअं प्रभात फेरी निकिरंदी आ, सुबुह प्रभात फेरी में सभु पंहिंजे हिन सां मुख सां गीत ॻाईंदा हलंदा इनि पंजाबी अनि न हुननि कि ॾाढो सुठो गीत ॻाइणु ईंदो आ, शबद ॻाईणु ईंदा इनि। पोइ वरी कंहिंजे घर घुराईंदा इनि त हुन जे घर वञी करे निशान साहिब खणी वेंदा इनि हुते गुरू न खणी वेंदा इनि हुते, निशान साहिब हुनजे घर खणी वेंदा आहिनि। पोइ हुते कणांह प्रसाद ॾींदा हुते, अरिदस कंदा हुननि जी घर त ॾाढो मज़ो ईंदो आ, ईअं।
हा, केॾो मस्त पोइ, हीअं मज़ो ईंदो आ न हिक चीज़ हिन में बी।
हा, ॾाढो सुठे सां मंञिजंदो आ, और असांजे हिते त म, मतिलब पंद्रां भंडारो पूरो चालू हूंदो आ, ट्रईं टाइमनि जो, छोकी हुते कीर्तन थींदा रहंदा इनि माण्हूं ईंदा वेंदा इनि त हुननि लाइ ट्रई टाइमनि जी रोटी थींदी रहंदी आ। अऊं हुते पूरो ॾींहुं सेवा चालू हूंदी आ।
हा हुते ज्यादा आहे न क्रेज़ इअं मतिलबु खोड़ माण्हूं इनि न हुन साइड तांं ये।
हा, छोकी कीअं पंजाबी हुजण जे करे, पंजाबी हुजण जे करे हुननि जा रीति रिवाज़ पंजाबिन वांगुर थींदा इन। छा करिणो आ छा न करिणो आ, और सिंधी और पंजाबी में ॾाढो फ़र्क़ु पइजी वेंदो आ न, भई हुन जे शबद कीर्तननि में, तां हुननि जो गीत ॻाइण में ॿुधंदोव त कुछु
खोड़ अलॻि हूंदो आ, हा। असांजी टोन और हुननि जी टोइंग में खोड़ ज़्यादा फ़र्क़ु हूंदो तनि।
ॾाढो फ़र्क़ु पईंदो आ, हा।
हा।
हुनमें ईअं तां शबद ॿुधंदव उते वेहंदव थोरी जट त तांखे मन बि शांति लॻंदो। कॾी अचो असांजे शहर त तांखे असां घुमाईंदासीं ज़रूरु गुरुद्वारो।
ज़रूर ज़रूर, तां बि हेॾे अचो ता त असां तांखे घुमंदासीं। बढ़िया, हिते बि थोरो सुठो आहे हीअं। ठीकु आ, ॿियो सभु बढ़िया आहिनि?
न चईंदी। त हा हा, गुरू नानक जयंती जी त ॻाल् ई कुछु अलॻि हूंदी आ छोकी हुनमें कीअं आहे, करिके सभु पाण, हिकु कॉलनी छो न हुजे सभु हिकु साथ सभु सिंधी माण्हूं थिया। पंजाबी माण्हूं थिया, हिक हंध ईंदा इनि त कुछु अलॻि ॻाल्हि थींदी आ अॼुकल त फोटू कढण यो, रील कढण यो ॾाढो रवाज़ थी वियो आ त, ॾाढो
तयार थी था वञनि, हा। त हुनमें कीअं न हअं रील वग़ैरह ठहनि था त सभु माण्हूं ॾिसन था न त पोइ माण्हुनि खे अञां ज़्यादा इंटरस्ट इंट्रस्ट ईंदो आ त, होस् सभु हिक साथ ईंदा इनि, हा।
ॿारनि खे कुछु नयों नयो सिख खाइजंदो थो वञे त, हू वायरल तो थिए त हुनजे करे कीअं सिंधी कम्यूनिटी थी या पंजाब कम्युनिटी थी अञां ताईं प्रोग्रेस थी करे।
सभ मिलजी जुलजी करे ठाहे करन था त पो हुन खे आहे न ज्यादा मज़ो ईंदो आहे न हुनमें। त हिक कम्यूनिटी बि सुठी ठही थी वञे सभु माण्हू मिलजी जुलजी करे था रहन हुनमें।
रहन था कयूं था वञण खपे हिन सभिन में ज़रूर। विया वञण बि सुठो बि लॻंदो आ। हा ठीक आ असांयं टाइमिंग हाणे लॻभॻ कलास या ॾह मिंट थी विया आहिन असांया। असां वरी ॿिए कॉल ते कनेक्ट थ कयूं जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।